हँ बाचार
अहाँके मम्मी ओतहि छथिन ने
स्
एसपी करौ ने हमरा जे रातिमे वला बात कहलहुँ
फोन बला अच्छा ओकर हँ हँ
तऽ भियानक टेंशन भऽ गेल
हँ स लोक अपने माथा खा देेल फेर
सुतल रहै हमरा ओतबे याद आबै उतबे याद अवे कोइ कि हे हम का कह ह देबै कोन आस करी बला
आइसक्रीम वाला छै मम्मी के बजा छै मफी बजबे छै मम्मी कोथी बजै छै आइसक्रीम बला
हम कहल सुन कहि देबै एहि दिन राति के बात हम सुनबे एहि दुआरे सुनबे धरा हँ बुझि गेल हम कहलिय कि कहियो जे देबै तब कियकि ई सब बात देखियौ बेचारी के जे बात छै धरा लड़ा स घन सब करै छै लेकिन ओ बेचारी बड ठीक छै एहिऐ सब मामला मे अपन घरवला साथ खुश छै हम कहलहुँ कि एहन टेंशन लड्डू देखो ने जब आते है यहाँ लाइट ही कट जाता है हँ नहि खाओगे खाना ठीक है आओ खिलाते हैं
बाज हू
तहन कहिअ
नहि इसमे‌ छोटा प्लेट छथिन ने एखन रहथिन नहि पाँच दिन हमरो ओ रहल छै बहुत दिन भऽ गेलै ने सब्जी रोटी बेटा
हँ बन की करत ह क
ह कहलिए कि
हँ
बाबा ल खाना बनबे छै पन्दिन रह बि प्याज रसु नहि ने खाइ छै प्याज रसुन आर हँ कहल नहि हम चलि जेयबौ से लफड़ा बनबै छीए सु
हँ
बइ ओक रप याद दै छै
अखन तऽ ओहो खुआ सकै छै ने ओकर तऽ काज छै तऽ
कहलिए बनबय छियै खाना
हँ
हँ की बजै नहि बुझै छिय
तोहर भाइ रहतो कि चलि जेतहु
काल काल
आइ काल
ह्म
कल किछु मगा कऽ खा
इह त तऽ खोजबे करै छीयै अहाँ
ढीले बड़ी होय काम ने की करबै बच्चा एगो उएह बेचारा नहि ने त किछु खाइतो नहि ने
तब ओ नसी कर ह रहो
समोसा खा‌ खा क रहय जै रहू अण्डा चामीन कहिया खेलियौ उएह रहै तेह ने आओर नहि रहैत तेहमे ने खेने छलियै
ह्म
आब नहिहे खेलिए की करबस काल कते दिन बाद ओ बला लु चो बड़का बला खिलिए गे
हां
हमर पापा तऽ अनितो नहि रहैतीन उ बला आलूचप कहै जथिन जे खाली ओहि मिरचाइ देने रहै छै
ह ओहि मे छै मिरचाइ लेकिन एकरा से कम रहै छै
केकर औता से तऽ अने छिही
एगो समोस वाली के नहि लेलहु दू रुपआ कहलोउ बाद मे दऽ देब
ओकरा होत त ओालू चप दऽ छै दू रुपया त न नहिए देलकौ ओ बचा लेतऊ
हँ नहि एतै एखन
ह तब कही कि सब बात आ
तऽ हम लाड्ड दुनू संघे खा रहल छी
एखनहु जे छै से मारपीट करै छलै
हय
ह मम्मी आर को म कर जे देखी केना
ह
हँ
बजारी गलती नहि छै मानियो ई बात
तऽ ओ थोड़बे उ हम गेल पक्ष लेब ने तमरा हम पक्छ तक्ष नइ लइए छै ओ ओ जे छै से ओ थोड़ मारै ईहा मारै रहय ई बाजै छै ने बादे छै न जे त कए न करै छै तऽ ह कनए मारता तू तऽ आओर बात कर छ
दी देवता सन के मुँह कान
हाथ पर तना मारने छै जेना बुझाई छै हाथ तूट गेल छै फुलल हय ने काल हमरा देखबइ रहा मुँह तु ज जंग ई सब पूरा एकदम जे लगे छै अथी भऽ जाइ छै दाग जे भऽ जाइ छोऊ कारी सिया केदम तहन भेल बेबुन्दी लाल जकऽ
बाप रे बाप बौआ रे मनू एगो रोटी ला
ई सब चालि हमारा नहि नीक लागै यै छीनरा वला चालि बाजहि तऽ पाँच मिनट होल साढ़े पाँच मिनट गे पता छौ इम्हर सुन न
दाल न
कहलहु की जे काल्हि जे छै बजिया ने खाली ककरो लग काल्हि जे छै से अं शु आएल रहौ बुझलि तऽ खूब स्टाईल मारो उ कहतो ओकर भाय सब बतियाय छै ने इहै एप पर कहै छै की सुनलियो हन तूंहो एप सब डाउनलोड केेलैं हम कहै छी कि जे हम इंस्टाग्राम आर के बारे में पता चलि गेलो हम कहलिये कथी कोन एप हँ मम्मीअ के सामने कहकै हम कहलियै कोन ऐप कहलक जे उएह बात करै वाला ऐप सब से हम तब बुझि गेलियै बात करे वाला जखने एप कहलक हम कहलिऐ हँ कऽ लेने पाइ ई सब भेटलो कि नहि हम कहलिए पाइ नहि भेटलै काज अखन भेटले हन बतिया छियै बतिया लेबै तऽ पाय भेटबे करते कहे छै कि जे फालतू के ओ सब जे छै से बिना मतलब क एप छै ऐ सब पर पाय ताय थोरे भेटै छै हम कहलिए शिवानी के भेटले कि नै आंखि सँ देख कहलियै ओकरा भेटले हन आ ओहिके बाद ओकर दोस्तो सबके भेटलै हन ओकर चाचियो ई सबके भेटलै हेन तऽ पाय भेटैय छै तब ने लोक बतियाय छै काज कर छै बिना मतलब के थोरबे लोक अपन टाइम वेस्ट करतै तऽ कहै छै कि ह जे नहि से ई सब नहि सुनही न हँ तऽ ई सब फालतू एप छै से ई सब पर टाइम किया वेस्ट करै छै ओते देर लोक ओते पाइ तोरा जते पाई ओहिपर भेटैत छै ह हजार बारह सौ ह तऽ एतेक तऽ लोक अपन माय बाप से माँगले त हम कहल ठीक छै माय बाप से मांगते लेकिन मंगनी मे बैठल बैठल भेट रहल छैै तऽ कोनो एहन बेजाय बात भी नहि छै तऽ कहै छै कि हँ हँ हम कहलियै तहन जे छै से मतलब हम मम्मी लग न एक तरहसँ जे छै से हमर बेज्जती करऽ चाहै रहै हँ जे मतलब हँ हमहूत हमहू मम्मी तऽ हमर मम्मी खूब चिन्है छै जे के केहन छै आ के नहि छै केहन छै तऽ जे छै जेकरा जे जेकरा पाय छै ने उ पाय के खू गर्मी छै से गर्मी देखे हमरा सब के भाय बहुत दिक्कत य बहुत एक रूपय एक एक रूपय ने जमा कऽ कऽ रखे छी तब कोनो चीज कीने छी बहुत सोचय पड़े य कोनो चीज
ब नहि हम कहै छी विश्वास कर हमरा एल हम अपन चा चाचीयो के एलै एक हजार चाची
आ ई हए ने मतलब देखि बैसल बैसल लोक क आबि जाइ छै पाइ उएह बहुत भेले हम तऽ सब लै छियै कहे छै ए आई छै सब बात रिकॉर्ड करै छै बाते रिकॉर्ड करैवाला बाते छै ओहिमे ओहन बाते नहि कर हॉ रिकॉडे कहै छै कि ओकर कामे उहे छै आ रिकॉर्ड करै छै त ओ तहन बात बतेै तऽ गड़बड़ कहियोन की जे कहि की जे ज्यादा ककरो लग नहि बाज हँ हँ हँ तऽ ओ जेतो तोरा ओकरा बतेबहे के नहि छै चाहि ओकरा सबके ओकरा सबके बत बता देलियै सभ करै छै सब तऽ करै छै सभके हँ सब भाय बहिन सब करै छै अपनो ओ कहै छै डाउनलोड केने छै आ सब करै छै आ मम्मी लग आइब क खूब ज्ञान देने खूब ज्ञान देने मम्मी कहैत छै कि जे माथा खराब भऽ गेल हन दोसरके बाल बच्चाके किछ कहितो डर होइत छलै ह ओकरा भेल हते की जे तोरा हम नहि कहलियौ नुका कऽ करय छीयै से तऽ अपना भरि तऽ तोरा बेजती कि करय एलै हन हम भाय ओहन चाइल नहि छै ह ओकरा हमेशा के इहे छिछा छै कतबो सोचबे न सुधर जेतै नहि जेकर चालि रहै छै ने चालि रहबे करै छै हम फेर कहि देलियै मुँह पर तोर हम कहि देलै बता सुन न हम कहि देलियै जे तोरो भाय बहिन त डाउनलोड केने छै सुनने छियौ जे बतियाते छौ तऽ कहै छै हँ ओहो सब अपन टाइम वेस्ट करै छै ई करै छै उ करै छै खूब ज्ञान देने तऽ कहै छै तऽ फेर किछु एनाहिते नौकरी तोकरी लेब
बजे दियो न
की कहै छै ज कोनो का अथि बइस के समय बितबै छै ऐस के जिन्दगी ओक ल लार हँ हमर भाय ल की करै छै ओतऽ बैस आँ
ओकर बहिनो डाउनलोड केलकै छोटका ममो
हँ सबके ने आ खूब मामा मामी के बड़ाइ केने ढक
सु सुनू न हेलो हँ तू कहे रहे से मामो डाउनलोड क लेलकै हन मामीयो नम्बर मे केलक हन शिवांगि हमर भाय लग नइ बजबे मामी मम्मी बतियाइत रहे छै तै न अहाँके फोन करै छी आब बुझि गेलियै
एकरा बैसल बैसल ओतऽ रुपआ बाप ओतयसँ भेजै छै तऽ बजल ओकर अथी कहै छै संतोष भइया खूब ओहि दिन हमर दीदी सब जाय रहेै त काइन क कहे रहै हमरा पाइ के त दि दिक्कत य जे आब हमरा होय दीदी बजा मतलब बाहर जायब आब मोन नइ गाम म गुजारा हैत आ ई एतय की करैत हम अप अखन चाहबै तऽ एक डेढ़ लाख कमा सकै छियै बुझलीही
पटनो मे रहिक एक लाख हँ पटना मे रहि के एक लाख कमा सकै कया एते छ पन्द्रह बिस हजार कि के मोजर छै आई काल कहे देल्हु हा बीस तीस हजार तऽ हमहुँ कमा सकै छीयै ओतऽ हमरो ज्ञान यऽ
हमरा बारा दिअ न
की
किया अंगने अगने पाइ मगए कर्जा दियौ कमा कऽ शर्म नइ अबैए
कहलिये पाप एक एक रुप अथी भेल छै बेलला भेल छै एका जे छैय जे स्टाइल
तू गिर जाएगी इधर आउ हाथो देतै ह एहने एने छै झगड़ा होइ छै तऽ लोक कहै छै झगड़ा लगा
दू दू रुपैआ कमाइ लए कहै छै कि जे एगो आदमी जे छै से कहलके कि जे हम बेटा कनि मामा के फोन कज पन्द्रह हजार लेलके कनि गे दस पन्द्रह हजार के नौकरी धरा द दस हजार के लोक के नौकरी लेल पैरवी करऽ परे छै ओत हम त चाहबै त एक ढेढ़ लाख के आराम से बैस के कमा सक छीय कतौ किछु क सक छ छी ई रि स्टारट खूब माज के हँ हँ आराम सके हमरा बीचार दूरोम कहि दै सभटा दस मिनट बुझाइ भ गेल हन
बडूके एखने खाना खा कऽ उठेलियै अच्छा ठीक छै फेरसँ करू एकरा भु